जय मादेव जय झूले दीदी।
जय झूले।
ॿियो कहिड़ो हाल तव?
बढ़िया तव्हां ॿुधायो तव्हांजो छा हाल आहे?
बढ़िया, अॼु निंढ विंढ थी वई?
हा थी वई, हाणे चांहि जी तयारी थी हले।
अच्छा, त पो मुंजे लाइ बि कॉफ़ी रखे छॾियो।
हा बिल्कुलु, बिल्कुलु अचो तव्हां बि।
तवां धे मौसम किय आ?
ॾाढी गर्मी आ, अलाए कॾहिं बरसात पवंदी।
इला एॾी गर्मी आ त शरीर सॼो टपी वियो आ। ॿियो वॉक ते वेंदव शाम जो?
न न वॉक ते त न वेंदी आयां मां।
अच्छा, अच्छा त घर ई मों कंदा हूंदव?
हा,
वॉक बि ज़रूरी आ न शाम जो बि।
हा,
तव्हां जे आसे पासे में गार्डन हूंदव न।
हां आहे न गाडन, गाडन आ तालाब आ।
हा, पो हुते वॉक त वेंदा कयो न शाम जो कंहिंखे वठी करे।
न इच्छा ई न थींदी आहे, गोॾनि जो सूरु आहे गोॾनि में सूर आहे त वधीक सिगंदी आयां मां।
बैक पॉक करण सां ऊ ऊंधी वॉक करण सां बि आ न गोॾनि जो सूरु लही वेंदो तव भेण।
अच्छा।
हा,
ठीकु आ हाणे थोरो चालू कंदम।
मुंजो बि सूर थियो हुयो मां बि इन स्टाट कई। त मूंखे ॾाढो आरामु पियो इन मां। तव्हां बि कोशिशि कजो।
हा ईअं त मां योगा थोरो थोरो घर ते कंदी आहियां हलको फुल्को। इअं यूट्यूब ते ॾिसी करे। लेकिन हिते छा मांजे घरु छा सीढ़ियूं बि आहिनि न वरी सीढ़ियूं डॉक्टर मना कंदा आहिनि। थी वई गोॾनि जे सूर में सीड़ियूं घटि, घटि लओ जेतिरो त वधीक सुठो तवे।
हा पर शरी खां बि थोरो ताजी हवा बि ज़रूरी आ न।
उत ई थोरो थोरो कंदी आहियां केहिं महिल लहंदी बि आहियां केहिं महिल।
हा।
के कॾहिं कॾहिं वेंदी आहियां पासे में गार्डन में।
न न ॾाढो बढ़िया आहे अॻियां मां बि योगा वेंदी हुयमि सुबुह जो त। त हाणे वरी काफ़ी टाइम थियो बंदि थी वियो आ त वरी रुटीन थियो ई न आ योगा जो असां जो।
अच्छा त कयो न वरी चालू भेण।
अरे कयां पई मुंहिंजे पेर में सूर आह थोरो सो। अॻे मुंहिंजो एक्सीडेंंट थी वयो। अॻे मुंहिंजो एक्सीडेंट थियो त ॿिनहिनि पेरनि जो प्लास्टर चढ़ियो हुयो।
अच्छा।
पो हाणे हिकु पेर जो सूरु त वञे ई नथो हाणे रोज पटो बधी घरु वेठी आहियां। ऐं छा करां थोरो सूर ज़रो थिए।
हा थो थोरो गरम पाणी जो सेक कयोसि।
उहो कयो आ। ह गरम पटी ॿधां थी त थोरो हाणे पो असांजे पासे में हिकु दाईमा बि ईंदी आ ॿ ॾींहं टेन गनकु मालिश कराई आ।
न न मालिश त न करायो, छो की मालिश मना कंदा आहिनि डॉक्टर।
हा पर थोरो आरामु लॻो आहे अॻे त मां पेरी ई न रखे रखे सघां पई पर हाणे कल्ह को थोरो ज़रियो थियो आ आरामु पयो आ।
हा।
हाणे थोरो गरम पाणीअ जो सेक कंदीमासां हाणे मालिश न कराईंदमि। हाणे गरम पाणी जो सेक कंदमि।
पाणी में अ टब जे अंदरि थोरो टब जे अंदरि थोरो लूणु अऊं हैड विझी करे गरम पाणी में पो पेर विझी हुनमें वही रहो ॾाह पंद्रहं मिनट। हुनसां हुन सां सूर जल्दी डरो थी वेंदवे।
हा उहो ई कंदमि हाणे, ॿियो तहांखे घणा ॿार तवे?
मांखे ॿ ॿार आहिनि।
अच्छा मांखे ॿ पुट आहिनि।
अच्छा मांखे त धी पुटु आ।
ह न मांखे ॿई पुटु हिकु ॾाढो वॾो आ, हिकु ॾाढो नंढो आ।
अच्छा छो घणे साल जो फ़र्क़ु आ जो ॾाढो वॾो ऐं ॾाढो नंढो ता चओ?
टे साले जो फ़र्क़ु आ।
अरे बाप रे!
हा।
एॾो एॾो गेप छो कयो तवे भेण।
बस पो करण जी इच्छा ई न थिए पई, भई हिकिड़ो हो खोर हुयो खोर हुयो पो वरी धी धी जी ईछा थी त धी जी लालच में कयो त पुटु अची वियो।
अच्छा।
त वाह जेको भॻवानु ॾिनो अखियुनि ते सर अखयुंनि ते।
हा हा सही आ हुनजे अघ त कंहिंजी न हल
कंहिंजी ना हली आ सची ॻाल्हि आ ॿियो फोन पाणी कटिजी वेंदो की पां खे कटिणो पवंदो?
जी
फोन पाण ई कटिजी वेंदो न ॿारहां मिनट में
हा
उहो कटि पाणे ई थी वेंदो आ न
हा हा ॿियो
बाक़ी चांहि वांहि थीयव तव्हांजी?
न न हाणे त अञा रखइ रखंदमि चाहि अञा हाणे पींदंम थोड़ो मौसम त थोड़ाो थधो थिए न गरम गरम चांहि हेएॾी गर्मी में न वणंदी हिते मौसम ॾाढो गंदो लॻो पियो आ
्ज त मांकुझु पीतो ई न आए सुबुह खां पो
अरे भेण त अची वञो हिते मां पीआहांव थी पई जेको चओ
तव्हां चयो मां पीतो
कोशिशि करूं था ॾिसूं कोई अचे असांखे पिआाए वञे
हां हां
ॿियो तव्हां चांय पींदव कॉफ़ी पींदव हा सूरु त आहे। अॼु पीती बि न आ सुब लाॻू कॉफ़ी, जीअं मतलबु पींदीय आ त्ह मांखे छा, पंहिंजो घोट पीआईंदो आहे कॉफ़ी त रोज़।
अच्छा क़िस्मत वारा आहियो भेण।
ॾाढी क़िस्मत वारी आ, मांखे सब पियारिंदा आहिन कॉफ़ी। असांजी हा पाहिंजी दीदियूं, महिंजी ॾेराणी आ उहा मांजो पुट
बियो छा नत अच्छा। घर चांय न पीअंदा आहियो तव्हां?
न मां चांय न पींईदी आयां, कॉफ़ी हि पींयदी आयां।
अच्छा
पो सुबुह जो अॼु ही सवेल इ हली व्या।
हा आ
हा आ कॉफी ठाहे न विया, अञा मां स्नान ते ही हुयम त हेनिकरी व्या, निकरि व्या त वाज पाण हुतो छा आवाज़ लॻाए मां त अची वियमि गेट ताईं पर निकिरी विया त मां चयो गेट बंदि थी वञनि। मां चयो हाणे वञनि था त वञनि, पो एतिरो आवाज़ु न लॻाया, पो मां ॾह मिंट पो फोन करां थी, चवांन थी, तां अॼु मूंखे कॉफ़ी न पीआरे विया आयो।
घरअच पो आया वा वापिस?
न न पो चयंता कुछ अरेंजमेंट करू? जेप्टो जामे जाोमेट ोसा माचयंम न ह ह
सही आ, अॼुकल्ह जोमेटो ॾाढो सुठो
ॾाढो सुठो हल निकिरियो आ हा सुख बि आ ऐं परेशानी बि आ। सुख बि आहे असांजे लाइ परेशानी दुकानदारनि लाय आ।
हा उहो त आहे ई आहे। लगे तो हा ठीकु आ, जंहि महिल परेशानी आ, त उन टाइम त
उ दुख ॾाढो पए थो, राति अधु राति जी सई खपंदी आ शेइ, काथे न मिलंदी, दुकान बंदि हूंदी पो ज़मेटो खणी अची वेदो आ, उहो ॾाढो सु हा उहो ॾाढो सुख आ।
वो त हर ॻाल्हि में ईअं ई थींदो आ काथे।
बिनिन जा प्लस पाइंट ॿि थींदा हिनि, माइनस पॉइंट ॿि थींदा हिन
ॿियो अॼु काथे घुमण -वुमण वेदा वे, न वेदाव?
हा अॼु मूड़ त आहे सत्संग में वञण जो, सॉरी असांजे हिते आहे कुछ वञण जो। उते तलाब आहे हिते बि त हुते वञण जो मूड़़ त आहे, पो ॾिसूं। अरे, असांजी हेन दीदी जी गुड़िया जी, अन पंजो महीने जी एनिवर्सरी आ, न त ओ चेन पिया जे अॼ मिलो काथे, बट मां खे सूर आ त मां चयमि ॾिसंदमि जीअं थियो।
हुं, हुं
पो अलाए, हाणे ख़बर लए
मिलीअ
अलाए हाणे ॾिसूं ख़बर पए, उथी सघां मां वञी सघां।
हुं हुं
ॿियो भेणि, तांजा के सभु बढ़िया मौसम वग़ैरह बारिश बारिश
काथे आ? मौसम बिल्कुलु बे कार लॻो पियो आ, थोड़ी बारिश हुते, थव में ते हेॾे मोकिलो थोड़ी बारिश बारिश पए हिकु ॿ त थोड़ी थादल थे
हा असांजे हिते बि चङी काथे बारिश पई आ, अॼु पंज, चार टे, चार ॾींहु थी, विया आहिन। आई त आहे, मौसम ठहे पियो।
त हा।
लेकिन, उन जे चक्कर में त बारिश आई, ना उमस थी पई आ
हा, बारिश न आहे, त ॾाढो मौसम ख़राब लगो।
ॾाढो चिप- चिप ओ चओ, शरीर सॼो चिप -चिप थो करे, वणे ई कान थो। ॿ ॿ बार त सिनानु ता कर ट्रे ट्रे बार त हुन खां पो बि मज़ो नथो अचे।
हलो
हलो आवाज़ अचेवई थी।
हा, हा हाणे आई
आई
विच में हो छा? फ़ोन, कुझु बटण दॿजी वयो हुयो? त आवाज़ थोरी न पई अचे।
हा ॿियो ॿई ॿारु वॾा तव भेणि
हा ॿई ॿारु वॾा हिनि।
अच्छा असां बि हाणे ॾिसूं चायं, कॉफ़ी जो कुझु इतिज़ाम करूं पियूं।
हि, हि, ह, ह, मां त चवां थी तव्हांखे। तां अची वञो मां वटि, मां तांखे पी आरायांव ती।
तव्हां चओ था, च तव्हांजे हिते सीड़ी में मान लो पेैंर में पहिले सूर आ।
ॿियो ॿुदायो सब बढ़िया?
हा सब बढ़िया।
रात जी रोटी घणे लॻे कंदाओ?
रात जी रोटी नवे ॾह लॻे तव्हां घणे वजे कंदा आहियो?
असांजो कोई फ़िक्स न आहे हाणे कॾहिं जीअं ईंदा कॾहिं ईंद ई चवंदा रोटी खपंदी आ। कॾहिं लेट खाईंदा आहिन त असांजो रोटी जो कोई टाइम टेबल फ़िक्स न आहे रात जी त बिल्कुल भी न।
असांजो सभिनिन जो टाइम टेबल फिक्स आ
न असांजो त खाएण जो त
नेरन ठही वेंदी। ॾीं जो मंझंन जो टे वॻे रोटी ठही वेंदी। मतिलब टे वजे रोटी खाएण अची वेंदा आहिन मंझंन में।
हा
रात जो बि ॾह लॻे। खाई वठदा आहिन रोटी हा असांजो त सभिनीन रोटी जो टाइम टेबल टिनिन टाइम फिक्स ई आ।
न असांजो त रात जो बि फिक्स नाहे कॾहिं खाइन त साढे सते अठे लॻे नवें लॻे खाई छॾन। कॾी ॾे लॻे बि खाइन। तॾहिं कीअं कोई भरोसो ई न आहे टाइम टेबल ई न आहे। छा कजे वा
टाइम टेबल हुजण खपे।
हा न ॾाढो ज़रूरी आ उहो त ॾाढो न रोटी जो त टाइम टेबल ज़रूरी आ। की भई रोटी त पाण टाइम सां त माण्हू खाइजे अई हूअ भी रात जी रोटी त जल्दी खाइणी खपे।
हा मां त अ न कें महिल अठे वजे भी खाई वठंदी आ रोटी। भले ई हे घर जा जेनस रोटी ॾे बजे खाईंदा आहिन। माखे त कें महिल अठे बजे तयार थी वेंदी आ रोटी त मां त अठे लॻे बि खाई वठंदी आहियां।
न न उहो ॾाढो बढ़िया आहे।
छोकी मां खां हन देर सां। देर सां खाई करे सुम्हंदी आहियां न त मज़ो न ईंदो आ।
मांखे बि न ईंदो आ हाणे मांखे अकेले खाएण जी आदत न आहे ऐं हाणे मांखे लॻे थो मां रोटी टे राजू खे खाइ त हाणे मां बीमार ती थी पवां त मांखे लॻे! त हाणे मां रोटी न या त खायां ई न या त पोइ मां सते अठे लॻे खाई सघां।
हा न ईअं करो न जल्दी खाई वठो रोटी।
हा उहो ई करनो पेंदो अॻया हाणे कोई हुजे मांखे मां अॼ खाधी न अकेली रोटी मां अञा ताईं। उहा आदत पयल ई न त हाणे छा कजे।
हा न हो त धीरे धीरे आदत पइजी वेंदी आ पंहिंजे पाड़े।
न पेंअदी आ दीदी। बि भई यको भुख लॻे पई जेसे पो चवां पई नंढे वे रोटी खाऊं रोटी खाऊं। पो हुने अढाई टी लॻे हा कई पो टीं लॻे रोटी खाई मां ॿीं लॻे को चमांस पई। पो हुन हा कई पो मां हुन टाइम रोटी खादी अकेले आलाए छो रोटी वेंदी न आहे अंदर। मूंखेे लॻंदो गॾ वेठो हुजे।
कंहिंखे कंहिंखे लॻदो आ भई न कोई साण हुजे रोटी खाएण!
कोई हुजे गॾु खाइण वारो
हा
ॿ सुबुह जी अंऊँ ॾींहं जी त साण खाईंदा आहियूं भलेई, नेरनि साण खाई वेंदा आहिनि ॾींह जो बि स ईंदा आहिनि खाइण साण लेकिन राति जो त मां खाई वठंदी आहियां राति जो मां को
बस हाणे बदिलंदमि पंहिंजी
कोन्हे
बदलनी पईंदी, ज़रूरी आ शरीर स सही रख रखिणो आहे त रोटी जल्दी खाइणी पेईंदी
हा
असांजे हिते हिकु अंकल ईंदा आहिनि उहे मेवाड़ी आहिनि त उहे चईंदा आहिनि सुबुह जो ॾेें लॻे रोटी खाईंदाऊं ऐं शाम जो छेंह लॻे अंईं अढाई ट्री, ट्री साढे ट्री लॻे चांहि टोश
हे मना खोड़ जॻह ते ईअं थींदो थवेइ पहले असां हिकु बार रहंदा हुयासीं का थे किराए ते त हुते बि ह ना हुते जा जेका माण्हू हुया न हो ईअं ई कंदा हुया हिकु बजे रो टी खाई वठदा हुया, चार बजे चांहिं पी वठदा हुया
ऐं सते अठे लॻे रोटी
हा